हेलो हेलो
हेलो
हँ हेलो
ह
हँ आहा ठीक छीये
हँ हमूह ठीक छी और सब आर मे सब ठीक ये
हँ हँ सब ठीक ये अहाके उम्हर सब ठीक ये
ह हमरो इमहर सब ठीक छै काल बारिश भेले हन खूब देखलियै खेत सबमे तऽ डोका सब छलै छोट जाइत सब बीटे छलै डोका सब अह
हमरो सब गाँव आर राजो हमरो सबके उमहर राति मे भरि रात बारिश भेल हन खूब बारिश भेल हन अखेन त हम अखन तऽ हमसभ डोका नहि देखलहुँं खेत पथार मे देखलहु हेँ इ पाइन लागल या
हठ
लेकिन डोका नहि देखलहु
छोटका जात सब तऽ बीछे छलै
हु हमसब त जखन छोट रहौ बच्चा रहौ तऽ हमहुँ सब जाइ छलहुँ डोका बिछे लए अपन दीदी सबके सँगे हम सब तऽ छोटे छलहुँ हमरा सब के तऽ नहि बुझल आबे छले कोन डोका लेल जाय छै नहि लेल जाय छै
हूँ
ह हमर दीद हमर दीदी सब छलखिन नमहर ओकास सबके तऽ बुझल आबै छलै ओकरे सब संगे हम सब जाइ छलहुँ डोका बिछय लय बच्चा म
हूं
पहिले तऽ बुझिते छी कते पानि तानि होइ छलै आब ने एना भऽ गेल हन
हँ हँ
इ सुूखऽ भ गेल हन पहिल से सम नहि होइ छले पहिल खूब पान होइ छै ओने खेत पथार मे हूँ खेत पथार मे खूब पानि सब रहय छलै तऽ हमसभ जाइ छलहुँ तहन पन्नी ल क डोका लय ले काकूड़ नहि होय ये
हँ हँ
जेना पास काँकुड़ चांगुड़ म चुट्टा बला सेहो रहै छलै माछो सभ रहै छले हँ बहुत खेत मे माछो सब रहैत छलए कांकड़ो सब रहै छले हम तब जाइ छल ने बिछय ले जे ओहिमे नमहर नमहर रहै छले एकेठुमे अंडो देने रहै छलैथ साबुुरदाना जेहेन होइया साबुरदाना सन सन ओकर अंडा रहे
हँ हँ हँ छोटे छोटे पैन मे गिरै
हँ आड़ि सब पर दै छलै मोख माटि मे आड़ि सबके काते काते रहै छलै पानि से बाहर भेल तऽ हमसभ अपन जाइ छलहुँ हम सभ अपन अपन एकेठम रहै छलो हमसभ उठा लै छलहुँ हमर दीदी सभ तऽ बुझै छलै सभटा ओसभ की करै छले हमरा सभसँ ठइक लै छले कहै छले कि नमहर वला नहि खेल जाइ छै छोटका वला लोक खाइ छै तऽ हमसभ बुझियै कि ठीकेमे छोटकेवला खाइ छियै ओ हमरा सब नमहरवला छीन लै छले
हँ
आ छोटकावला हमरा सभके लऽ कऽ पन्नीमे कऽ द दै छले हँ हमस घर पर आबू तऽ ओकरा सबके देखिये मम्मी सब देखिये ओते ओतेक डोका रहै आ अपना हमरा पन्नीमे देखे एतबी डोका तऽ मम्मी सब हमरा सभके बाजै छले जखन मम्मी सभ देखए त ओ कनि कनिगो बच्चा जेना जे होइया छोटे छोटे से वला सबटा डोका से हमरा सब मे रहे आ बड़का बड़का सबटा त ओ छीन लिये तऽ मम्मी कहै कि एतबी एतबी गो किया छौ बड़का बड़का गो लोक लै छै तऽ हमसभ हमसभ बच्चा रहियै कहि देलियै कि ओ लऽ लै हमरा सभके कहै ये कि छोटके वाला खेयल जाइ छै तै के बाद मम्मी हमरा सबके नहि जे दै छै छलए तखन हमर अपनो दीदी सब अपनो अंगना मऽ छले हमरा हमरा अपना तऽ नहि दीदी छथि लेकिन हमर बड़का बाबा छथिन एगो हुनका दुगो बेटी रहे
हँ ओहो अपने भेलखिन
हँ ओहो अपने भेलथि लेकिन ओतेक नहि भेलथि त्यों अपने भेलथि तऽ जाइ छलियै हम तखन ओहिके बाद ओ सब जाय लागल हमरा सबके संगे कि जे ई ठकि लै छै तऽ आब हम जायब तऽ हम हमर दुनू दीदी हमर एक चाचा रहे से
ई बंधना सब जाइ छले तऽ हम सभ त तखन बहुते गोटा भेलहु तीन गो चारि गोटा भेलो हमरा सबके बहुत बहुत हुए एकरा नहि हुए तऽ ई खौझै खूब हमरा सब पर तैयो लै कऽ तऽ कोशिश करय लेकिन तखन देतै के तखन तऽ हमर दीदी सब संगे रहै छै ह तखन तऽ हमर दीदी सब संगे रहैत छले तऽ दीदी सब थोड़ी दबा देैते तखन एकरा नहि होइत छलए अपन हमहूँ सभ बहुत बहुत डोका आनै छलहुँ आ जखन कमे कमे आनै छलहुँ नऽ तऽ मम्मी कहै कि जे राखि दही एकरा चारि दिन पाँच दिन राखि दबही चारि पाँच दिन राखि देबही नऽ तऽ बहुते जमा भ जेतो तय कऽ बाद बना देबो तऽ हम सब बच्चा रहिए हम सब बुझेये कि जेना माछ के नहि लोक राखि दै छै तऽ मरि जाइया
हू
तेनाहिय हम सब बुझियै कि जे माछके जे पन्नी मऽ जेनेहि राखबै तेना मरि जेतै हम सभ अपन बाल्टीिन मऽ पानि भरि लियै या कोनो बर्तन मऽ पानि भरि कऽ ओहिमे डोका कऽ राखि दियै ओ तऽ भागि जाइ छै भोरे उठे छी तऽ किया कतहु हँ भोरे जाय कि उठलो आ कि किया कतौ डोका रहत आ कि छोड़त सभटा डोका भागि गेल पहिले हम सभ बड़ डोका खाय छलहु पहिने बहुत अपन खेत पथार मऽ भेटबो करी आब तऽ देख
डोका
हँ आब देखै छिय बाजारो सबमे जे चाहै छियै खाायकऽ बाजारो मे जँ ताकबै तऽ बाजारो मऽ नहि भेटैत छै आ खेत पथार मऽ तऽ बुझिते छियै केहन हू हू
पहिले तऽ ओ सभ लऽ लऽ कऽ घूमैत रहे इम्हर उम्हर
हँ यो पहिले त छोटका जाति के बच्चा सब रहे पांच गो दस गो के रुप रुपैआ दै छलै तऽ एक एक पन्नी के दऽ जाय हमरा सबकऽ आ आब आब तऽ देखै छियै डेढ़ सए दू सए रुपै लोक ताकतै सख सहेनता के चीज छलै ओ सभ अपन सभ के मिथिला सभ मे हँ अपन सभके मिथिला के लोक ओ सभ खेलक अपन सभ के मिथिला मऽ ओ प्रचलित चीज भेलै ग लेकिन जे चाहबै खाय लए से नहि भेटबे नहि करत ताहि लाग कऽ से शौखे रहैया आब लागल खाय ल आब हम सभ भेलयै नमहर तऽ आब हमसभ थोड़ी जेबै खेत पथारमे देखय लऽ
हू
अऽ सेहो जे जायब तऽ देखै छियै पानि नहि होइए आब कतेक माङ्गल चाङ्गल तऽ रातिमे पानि भेल हन
हू
हमसभ तँ खेतमे नहि देखलहुँ लेकिन पीछामे एगो बाड़ीसभ छै रेहय गेल बारि सभमे देखलहुँ हँ पैनि लागल छलै आ पप्पा सब खेत गेल छलैथ तऽ कहलथि हन जे घुटना तक ठेहुन लग तक पैन अय खेतो मऽ तऽ पैन यए तऽ डोकासभ हेबे करत निकलबे करत आब
हँ हमसभ तऽ देखै छलियै बहुत बहुत आदमी सभ मछलियो सभ पोषैत छलै खेत सभमऽ
लोक पोसतै कतऽसँ ओ तँ पैनि पैन जे होइए नऽ
हूं हूं
पोखरि तोखरिमे जे पानि बेसी नहि भरि जाइ छै तऽ ऊपर दऽ कऽ पानि बहय लागल तऽ निचला खेत सब मऽ आबि गेल खेत पथार में अपन सबके ओहि मे जे ओ माछ ताछ रहल सेहो सब बहिके अपन खेतमे आबि गेल बुझलियै तैं रहैय यऽ जे ए एहिसालके बात करै छी तीन चारि दिन होइ छनि एखन रोपनीक टाइम रहै तऽ रोपनी होइत छल हमरा सभक खेतमे तऽ गेल छलखिन पप्पा सभ अपन सभ खेत मऽ से खेत मऽ कहैय छी
हूं
कोन दिन माछ कहलखिन से दू टा माछ भेटलनि हुनका सभकऽ
तऽ ओ अपन दुनू दुनू माछ लेने एलथि घर पर त जाइ छी घर पर अपन दऽ देबै गऽ ओ माछ आनि कऽ चौकियए पर राखि देलखिन बाहर मे कल पर गेलखिन पैर हाथ धोइ लेल तैमे बिलाइ एलै गऽ ओ बिलाइके लिखल छलनि अपन कपारमऽ हँ ओ बिलाइ अपन दुनू माछ लोके चलि गेल पनीये लऽ कऽ चलि गेल दाँतमे लगा कऽ
अहाँ सभ खेलहुं की डोका
कहाँ खेलियै हमहुँ सभ जा कऽ देखलियै आब ओ बारिशमे के जेतै बिछै लऽ
हँ सेहो होइए पहिने तऽ देखियौ लोक हं पहिले तऽ लोक जब्बो करय आब तऽ देखै छियै लोक जब्बो नहि करै छै कतौ यौ बिछै ल तऽ
सभ अपने मे रहै छै के जते डोका ओते बारिशमे
आब ककरो अभाबे नै छै पहिले तऽ लोक कीनै ई माछसभ लोक कहै कि ई माछो खायब किनेकऽ डोका खायब कीन कऽ पहिलुका लोकसभ कहैय छै पहिलुका लोक सभ खराब बुझय माछ कीन कऽ खेनाइ के किएकी बुझे अपना खेत पथार हँ किएकि बुझे अपना खेत पथारमे तऽ एतबे भेटबे करया पोखैर झाखैर तऽ इहो सब लोक कीने हमर माँ मैया सब खिस्सा कहै छथिन कि पहिले लोक क पाँच पाँच किलो सात सात किलो माछ मतलब बुझयो रोजे खाय माछे लोक खाय बेसी खाय तय ने अपन सभके मिथिलाञ्चलमे माछ मखान ईसभ प्रसिद्ध भऽ गेल हन कोनो विधो हो हई अपना सबके बियाहो दान होइ छै तऽ देखै छियै चौठारी होइ छै तई सबमे माछ दही के भार जाइया अपना सबके माछ एबे करै छै
हुॅं
अपना सबमे तऽ शुभ मानल गेल छैन माछ क
त बात छै आब पहिलुका बात सब नै न रहले पहिले होय सब अपने पोखरि रहे खेत रहै सब जगह सऽ बारिश भरपूर होय कतौ न कतौ स माछ आबि जाय डोका निकैले जाय आब बारिश ने तऽ होइ छै आब के पोखैरमे आब जेते माछ पकड़ै लए खेतमे
पोखरो मे पइन रहते तखने न माछ पैइन रहबे ने करे त माछ एतै
ओना तऽ हमर सब के ओ सब मराय छै साल मे दू तीन बेर तऽ आइब जाय छै पांच सात किलो माछ
हँ तऽ से तऽ सएहो ने कहलो पहिले जेना नै आब लोक के पाच सात किलो तऽ ओना खायलो नहि होइ छै पहिलुका लोक सब खाइतो छलै आब तऽ लोकके दु किलो देते खाय ला एक गोटाके तऽ नै हेतै खायल
नाऽ
एक एक आदमी खाय दु तीन तीन किलो चैर चैर किलो माछ खाय हमेशा माछे बनैत रहे लोकके दरवज्जा पर सब माछे खा इएह खाय अपन अथी मे दही पोखरि सबमे पइन सब तऽ सौंसे भरले रहै छलै
हँ
अपन लोक के जाइ छै ह मार कऽ अनय जाए छलखिन सब अपन खाय आब देखै छियै इएह माछ कतेक महग छै जे गृहस्थ रहतैन जे गरीब रहतै से कतयसँ खेतै ओते महग किन क
हुं जे माछ पहिले कियो पाँच रुपआ मे नै पुछे से आब पाँच पाँच सात सात सात रुपए किलो बिकाय छै
देखे छिय मांगुर माछ के खाय ला सोचय पड़े छै
हूॅं
ओ कियो पुछै नए छ सए रुपए सात साए रुपए केना लेतय जिनका पाइ छै ने तऽ खेतै लेकिन जे करे